की हालचाल छै ननद।
हमर तऽ ठीक हालचाल छै भौजी अपन कहू की हाल चाल होइ छै।
हँ हमे भी ठीक छियै सोचलियै ढेर दिन भ ननद से बात करल तऽ कनिका ननद सगे गोप कर लिय जाय न तऽ गनन छिये ने अह मुंह फूल जाय ते हमरा आर के पचकावे में बड़ दिक्कत दकत होइ।
ह कोइ पछतााव नहि हँ। हँ भौजी खाना पीना सब हो गेल सास ससुर सबके खाना उना देख करके अभी बसल छियै।
अच्छा।
च बेटा। क ल भेल लै ने।
अच्छा बाबू गेल से।
हँ हँ बाबू छो गेल छथि। नाभी इसकुल।
अच्छा अहाँके सासके तबियत नीक छै।
हँ हुनकर तऽ अभी त न तबियत ठीक छै दबाइ भी रोज चलै छै तऽ अभी ठीके छथिन।
अच्छा। आओर ई हमे पूछैत रह छलियै। जेना अहाँके। अ अहाँके जे शादी छै घर मे घरर मे। तऽ अहाँ साड़ी उड़ी कीन लेल। छियए किी।
हँ एक आध गो साड़ी किनले छथिन।
अच्छा किनलियै। तऽ केना किनलियै। छियै अहाँके डोला सिल्क लेल छियै की।
एको डोर। शिफोनोमे लेे छियै डोला सिल्क भी लेे छियै एगो मधुबनी साड़ी भी लेे छियै।
अच्छा हँ बो स ले छियै ननद कि। एकटा मधुबनी प्रिंट के साड़ी जे आर मे अथी बड सुदर सुदर प्रिंट जे होवे छै ने। डोल दुल्हा दुलही मोर हाथी।
ओरामे। जने छी। क एकदम। की कहियए ओ साड़ी देख के एकदम अपना तरफ ने ओ प्रभावित करै छै एकदम।
हँ आकर्षित करै छै। छ लगे छै कि कीन ले अहें हमे सोचे छियै न। कि ओी डोला सिल्क के साड़ी हम अपना खातिर कीन लेब।
हँ शादी बीयाहमे नीक लगी।
हँ आओर अभी तऽ सिल्क पे जे साड़ी मे प्रिंट आबैत छै न। ओ बड नीक लगे छै।
हँ आजकल के साड़िय स सब इतना सुन्दर सुन्दर होइ छै कि कुछ कहू म। पहिले के तो सितारा मितारा। बड्डी लगल होइ छै आ सितारा कितना चुभै छै। लेकिन आजकलके साड़ी केतना। सुन्दर होइ छै आ डोला सिल्क। भी बडी मुलायम होइ छै एकदम। पहिने मे आब प्लेट उलेट भी। तुरन्ते बैठ जाइ छै।
ओ जल्दबाजी में भी पहिने मे। खूब नीक से बैठ जाइ छै आ जे एक बार ई जे एक बार चलल छले ई जिमी। चु साड़ी।
हँ देखले छियै लेकिन हम नै। लेले भौजी बहुत पहिने में ससरे छै।
हँ हमहुँ ने किीन ले छियै। न दे न ओ आरके देख के तो बड मनलु भ हइ लेकिन।
हँ हँ देखे मे बड्डी सुन्दर ल देखे मे कितना सुन्दर लगै छै एकदम अ छोटा छोटा। स्टोन बै। उठल छै। लेकिन पहिने में तो बाप रे एते सरकै छै एते सरकै छै कुछ कहे के नहि।
घबरा आरके भी न नीक न पसन्द। पड़ल छले उ साड़ी देखे मे खाली।
ओकर से तऽ अच्छा लगै छै ओ कॉटन साड़ी ले ल से जॉर्जट साड़ी। ब लेल लू। सिम्पल मे आजकल कितना महँगा महँगा सब साड़ी मिलैत छै सुन्दर सुन्दर मिलैत छै लेकिन सिम। बल में कितना छ रहै छै।
हँ। मे न ल छै आऔर ओक मे। न करे। के जरूरत नहि पड़ै छै हाथो। से धु लब चाहे वाशिंग मशी। तीिनोमे धोले।
साड़ी ऐसन किीनु ने भौजी क तुरन्ते पहिनू तो पहिनाय जा ई नहि। बार बार ओकरा पहने के। करतै। अब शादी बियाह में तनी जल्दी बाज। जी रहते तऽ कैसे आदमी ओ सब साड़ी पहनते।
हँ एने बीधी। के के जाइ। रहै छै एने जट। पर झट पर तैयार होवे के प परड़े छै केना तो बालो ने झड़ा छै। जूड़ा करु आ दौड़ के निकल जाउ तऽ ओ आर में जिमी। चू साड़ी सम््राट।
हू। हमर दूपनिय सााड़ी बहुत सुन्दर होइ छै देख। छिय ओकरा मे कितना। सुन्दर सुन्दर चित्र बनल रहे छै। आ प्लूऔ बॉर्डर मे कितना सुन्दर। मतलब भगवान उगवान। के चित्र बनल रहे छै।
आ ओकरा के जे सीधा पल्ला कर के पहिनव अहा बड नीक लुक आवे छै। देख के एकदम मन लोभ। हो जाइ छै।
मोरो बनल रहे छै मछली बनल रहै छै सूर्य। चन्द्रमा भी बनल रहै छै।
तऽ उ आर के भी एक गो उ आर सबस एगो प्रतीक छै जेना सूर्य चंद्रमा बनल रहै छै। छै ने उ भी एकटा प्रतीक होवे छै। छै मिथिलाञलके ओ सब।
आ ओकरामे प्रतीकी रंगो।। ी भरल जाइ छै आ सुनले छियै ने हम एकटा दोस्त हमर सहेली कहै छियै। कि ओ माचिस। कि दिलेली होइ छै ने ओ। घ्रेज से बनावल जाय छै। छै ओकरा। अ बताउ हमनी के तो ई बात त पता। एते नहि छै हमनी तऽ खाली माचिस जलाबै छी।
हँ हँ बताउ ई तऽ हमहुँ ने जानैत छलियै कि एनो बनै छै। ी।
अ बताहूँ मे तू बनी साड़ी एकदम। कहै छै हमर दोस्त एगो कि माचिसके तिनका से बनै छै।
बताउ। नहि हमरा आरके तऽ ई बात नहि मालूम छलै।
हमरो नहि पता रहै ओ हमर आजकल मे बात कलियै ने एगो दोस्त। से मधुबनी के ब साड़ी के बारे मे उहे बताै। बताबै छथिन। के ऐसे ऐसे बनै छै।
अच्छा तऽ वही देखे छियै कि माछ जे माछ के भी प्रिंट बनल रहे छै पान मखाना के भी प्रिंट। बनल रहै छै हँ । तऽ ओकर मान्यता। छै कि मने माछ। माने चञ्चल । त प्रजनन क ओर से चञ्चल मन होबे। प्रजनन का क्षमता बढ़ है ऐे। पान के मने होवे छै कि सत्कार आ प्रेम। मखाना के मने पवित्र । पवित्रता सात्विकता बताउू । अ बियाह मे जैसे मार। किछ मखाना के भोज होबै छै। पान से स्वागत। होबै छै अतिथि सभके तऽ ई तीनो मिलके मैथिली संस्कृतिके प्रतीक बनैत छै न।
हँ ।
मने केना खाली प्रिंट के मने प्रिंट नहि होबै छै। वर कोनो अर्थ भी। होवै छै ।
हँ- हँ । बताउू हमलोग । तऽ ईसभ जान जानबे -नहि करै छीियै ईसभ। साड़ियोमे कुछ। छआै छै । हमलोग तो साड़ी खाली पहने छियै हमलोग की जाने छी। साड़ी कोन बात के प्रतीक देबे छै ।
जेना देखू मिथिलार के घरके हर आँगन मे तुलसी चौड़ा भेटात अहाँके। हर आगन मे भेटय आ तुलसी तऽ विष्णु प्रिय छथि हँ। अतुलसी तऽ विष्णु प्रिय छथि। अब आयुर । वेदमे औषधि धर्ममे पवित्र होइ छै । आ तुलसी चौड़ा घर । के बीच मे होयब अर्थ होवै छै कि घर के हृदय शुद्ध रही ।
हँ ।
आ -साँझ में दीप जराय तऽ नकारात्मक दूर होय।
हँ -हँ तुलसी। तुलसियओ जी के पूजा उजा करे मे बड़ी फायदा होइ छै । सभ कहै छथिन ने कि । तुलसी जीक के शुक्रवारके। न दूध कच्चा दूध। चढ़ावे से सुख समृद्धि आवे छै। छै घरमे।
हँ -तुलसी। जेकर घरमे तुलसी जे बिराजमान हो जाइततन। ओ घर में बिष्णु जी ओ घर। छोड़ के कहु न जै।
हँ हँ हम तो कबो कबो बिसराय जाइ छीियै कबो कबो य। पड़े छै तो डाल देवे छये न तऽ बिसराई। जाइ छियै लेकिन हँ सु स। सुूख के दमबाल उल धो कर के पैर उल रंग सब कहै छथिन। क शुक्रवार अपन मजबूत करैके चाही। त सुहागे नौरत होइ। छैना ओ। ओकरा सुख के जरूर। से जरुर शौक श्रृंगार करै।
हँ जे। अहााँ अपन अगरनााखून कटाब। बइब्रो बनबय जेना। बाल कटवएब तऽ शुकर के ओस के करवएब।
नहि नहि एहिही एसो एस। तो भीना। शुक्रवार शुक्रवार। के अपन बाद ध के सु्वगिन के। पैर रंगे के चाही पॉलिश लगाबे के। चाही चूड़ी उूड़ी बदलेके चाही। भार माँंगले सु। के लाल सिन्दूर भरे के।
अच्छा ई तऽ हमरा। केना मालूम छै। छललै। जेना ठीक करलू कि हमरा। के बता देलू अब हमहु सुकर सुख कर के न ।
हँ -हँ अपन भाग सुहाग के लम्बी उमर । खातिर सु -सु । करकरवार शुकर खा । कहै छथिन कि मजबूत होय चाही। तऽ पति के सुख समृद्धि आबै छै। धन दौलत में कोइ कमी नहि हो । होइ छै । तऽ चलू इहो तनी करके देख । लेबै छियै ।
हँ नहि -नहि ई तऽ ठीक अहाँ हमरो आर के बता देलू । से न कलु हमरा आर । केना मालूम छलै ई सब बात ई तो बड नीक बात हमरा आर के अहाँ ब बता -देल। आ तऽ देखू बेस जानकारी जे अच्छा जानकारी होवे छै ओ जता कान मे पड़े छै ओतय ओ आर के फल मिले छै । आ जेना आह । हमरा आर के बताय तऽ हमे जे करब तऽ हमरा आर के हमरा -जे अच्छा होइ से अहूं के ओकरा आर के।
हँ हँ सही बात कहै छियै।
अच्छा बातके विस्तार करयके चाही आ खराब बात। के जहाँ सुनी ओही।
वही खतम हँ सही बात कहै छियै जहाँ। सुनली वही खतम। हो जाइके चाही ह।
काहेक नकारात्मकता हमेशा नकारात्मक। बढ़ाबै छै आ सकारात्मकता हमेशा सकारात्मकते बढ़ाबै छै हँ।
ठीक छै सबकी जा रहल छियै अभी छट। क बाबू फ लब लेल।
अच्छा ठीक छै चलू ठीक छै ननद जाउ अपन बाबू उबू के लि आउ चलू ठीक छै।